जी
का भाई की हाल चाल छै।
त पिता भाय ब तब के तबियत कैसन बा छै। सबलोग ठीक बा छै।
ठ
की ने छै, घर पे लोक सब तबियत ठीक बात छै।
ह ह
आवाज न जात चात बका छै, आवाज नीक जात छै न सुना द तऽ छै।
नहि सुना दै छिय अहाँ अहाँ तऽ हमर आवाज ने ठीकसँ जाइ छिका
नहि आवाज आबै छै। आओर बताइ घर पे लोको सब ठीक बात छै। माता पिता भााय बहन लोकके तबियत सब ठीक बा
हँ सभ ठीक छै, सभ नीक छै, घरके लोकसभ
आओर बताई छै, रुवक खाना पीना होगा्र हुआ के
हँ अभी तऽ न खैले छीिय अभी गेलियै अपन हत सबके जे घूम के आइ छी तऽे देर पहिले तऽ तनी दूर गेल रहलियै घूम
तऽ कहाँ गले छी सब घूम फिर के आगे छी घरे रहु घरे आगे छै।
हँ घरे आ गेल छी। हम अभी तनी दूर गेल रही छी। जैस किि अभी गेल रहली तनी पुल पे घूमे गेल रहे छी। समझलिय अहाँ तऽ उह तनी पुल प घूमै गेल रहैत छी। तनी पुल परे घूमली
र ब कूल घुमे छै।
हँ लड़िका सब रहै छै। तऽ मन करै छै। हमनीके रतिमे टहले टहले चल जाइ छै। पुल पर त
तऽ ठीके बात छै डर डर लागै छै। सूसना जाइ छैियै पू प तऽ डर नहि लगै छै।
भूत उऊत से तऽ डर नहि लागै छै। बस सबसे जादा डर लागै छै। तऽ ट्रक से लागै छै। ज चीका है
काय बताय छै
अ की होइ छल कि ओ जे ट्रक छै ने बोले ओ जेो रास्ता छै ने समझली बस एक एके गो गाड़ी के रास्ता छै अहाँ समझै छी न तऽ क होइ
हँ समझे छै
ओ रोड खूब पातर छै आ कबो कबो की होइ छै कि ट्रक एनाहो से अबै छै आ ओनाहो से आबै छै तऽ ओकरा बाद ओ वहाँ पे कय गो आदमी मरियो गेल छै समझ ली तऽ हँऽ उह उह मतलब कि तै कोो मतलब दूगो गाड़ी आ जाइ क तऽ ओकरा बाद रस्ते न मिलै छै केने होइ के कि दुनू तरफ खााय छै
ओ बातरूमो सहि कहै छै बातरूमो सह कहै छै गाँ के गाँव के रोड बहुत पातर पातर रहे छै तऽ वहं रात मे क निकले छै घरे पर रात मे रहै छै
के मे घूमे चल जाइ छी रास्ता खूब नीक छै रोड खूब नीक छै बस दिक्कत छै क खूब पातर रोड छै मतलब अकेला अकेला रोड छै तऽ उह बड़ा दिक्कत होइ छै अग बढ़िया रोड रहती है तऽ खूब नीक लागै छै
बातरू बस कहै छी ह बात तऽ सही कहै छै कि वहाँ के रोड रहै छै लेकिन एके साइड के रूट क रहै छै
ओ रोड तनि पातर बाबू तऽ हमरा नहि पता छै के रहै छै पर की करू अब जो होइ छै तऽ होइ छै कितना लोग के जान चल गेल छै उ रोड से से कितना लोग एगो तऽ अगले साल के कहानी सुनाइ छी अहाँके के एगो औरत न पूजा करे जाइत रहै छै आ की बजइ छी तऽ ओहो मतलब पूजा करै तऽ उ ट्रक वाला की करे छै उ क पता न कैसे मतलब ओ बोलली न बड़ा पातर्त तऽ उठ औरतबा के देह पे त्रके चहर गेल तऽ ओकर गोर हाथ आ पेट उट सभ कटि गेल रहै छै
त तोर क बहुत दिक्कत हो छै तोमर दोसर रास्ता न रहब जायके
न ओ मेन रोड छै वहेंसँ सब गाड़ी जाइ छै ट्रक जाइ छै रोड स सब चीज जाइ छै दोसर रास्ता न छै बसो खूब जाइ छै समझलि
कह जाय देख गाड़ी के आबे छै अलग नहि आ छै या लोक जायके रास्ता अलग मे नय रहै छी अभी स रह छै कैसे गाड़ी आबे छै आ ल लोकग जाे छै छै
एगो बान्ध बनल छै ने तऽ ओमे मतलब कि बहुत पातरा गेल ब रास्ता ओ पातर छै ओकरा बाद दुनू तरफ खाइ छै तऽ ओहि कारण रास्ता नहि छै
तऽ बात तो कहै छै रास्ता नहि छै बानध तऽ रहै छै अभी तऽ बरसात उ नहि होबै छै तऽ बाँध मे पानी उना रहै छै तऽ बन बन के रास्ता से लोग नहि जाइ छै
ह्म जाइ छै लेकिन ओ रास्ता छै ने पैदल चलैवला लए नहि छै ओ खाली गाड़िए घोड़ा लए छै
बात त सी कहै छै त बाहर र मे नहि निकले छै रात मे त अन्धेरा रहे छै दिन मे तऽ निकले छै त बात स दिन मे सब चीज दिक्कत छै रात मे रोब निकले छै तऽ काफी दिक्कत रहै छै काहि कोनो गाड़ी आबे छै आ ठोक के चल जाइ छै तऽ रात बाहर न निकले छै सुनै छै बगले ट्रेन भी चले छै आ बले मे रूड चले छै सही बात ब कह छै
न न हमनी तरफ ट्रेन न चलै छै
तोरो बताए छै कही घूमे फिरे गए छै कि नहि गर्मी के छुट्टी मे भाय छै
ह्म गर्मीके छुट्टी तऽ बाद हमरा घूमयके खूब मन करै छै हमरा मोन करै छै तनी चेन्नई घूमयके
तऽ चेन्नई र गए छै कि नहि कबे रास्ता र के मालूम छै वहाँ कैसन कैसन जगह रहै छै र के मालूम छै कि नहि
न उतना रास्ता न पता छै वहाँ पे हम एक बार गेल रहली बाहर न बंगलोर ठीक छै तऽ वहाँ गेल रहली तऽ हम देखे छी कि वहाँ पे सारा लोग जेतना लोग रहै छै सब लोकेशन पे जाइ छै कही कही तऽ हमरा रास्ता तऽ यादे न होइ छै
त बात तो रउआ सही कहै छै लेकिन चेन्नई सुने र छै काफी अच्छा जगह रहे छै बड़ी बड़ी बिल्डिंगे रहे छै बड़ी बड़ी मॉल खुले रहे छै काफी घूमे वाला भी जगह छै काफी वहां अच्छा अच्छा जगह रहे छै पार्क से लेके पहाड़ से ले काफी अच्छा ज रहै छै अच्छा नहि तऽ सुनै छियै कि का सुन्दर लगा रह छै पेड़ हरियाली पहाड़ से सब भर छै रउआ तऽ बंगलुर जाइ छै तऽ वहं चेन् बंगलुर से तऽ जादे दूर न रहै छै चेन्नई
हँ
रउआ बंगलोर के जब रास्ता मालूम छै ने तऽ बंगलोर हमनी से यहाँ से चल जाइ छै आ वहाँ से हमन के लोकेशन से ट्रैप करते करते चेन्नई पहुँच जाइ छै तऽ हम दिक्कत तऽ नहि आबे छै तर ब बेंगलोर देखे छै रउआ बंगलोर के चल जाइ छै
हँ
कच्चीस पग लोकके छै
हम तऽ गै छियै आ जे ब ट्रेनसँ ही गेल छियै बेंगलोर
ट्रेन से गए छै तऽ कोइ दिक्कत नहि होइ छै खाना पीना के छिय दिक्कत नहि रह स्लीपर से गए छै कि सेकेंड एसी से गए छै
हम तऽ सकेण्ड जायके दिन तऽ एन्नऽसँ जब गेले रहै छी तऽ स्लीपरसँ गेल रहै छी ओन्नऽसँ आबयमे भी स्लीपरेमे आबै छी ओन्नऽसँ आबयमे बड़ा दिक्कत भेल छै
चले छै ने बंगलुरु तऽ फर्ट एसी मे चले छै फर्ट एी मे कुछो दिक्कत न रहे छै खाना पीना अच्छा मिले छै तऽ फर्ट एी मे चले छै आर बंगलोर त देखे छै तऽ हम यहा बंगलोर चल जाय छी दू तीन दिन बंगलोर घूम ले छै बंगलोर घुमे छै हम बंगलोर न घुमे जहा जा घूमे छ ब बेंगलो मे अच्छा अच्छाु घू छै वहा हमको भी घुमा देव आर सु बहुत जगह बंगलोर में खाय छै खाना पीना काफी फोटो से हम देखे छ पिज्जा बर्गर छै काफी अच्छा जगह खाय छै काफी बंगलोर में जगह घूमे छै त कभी घुमा देवे छ बैंगलोर छै तऽ उसके बाद हमे के छै चेन्नई के लोकेशनट करै छै माइल से आर वह चेन्नई चल जाइ छै व बंगलो में कहाँ कहाँ घुमे छै हमको घुमा देे छै
हँ हम अहाँके तऽ घुमा दै छी लेकिन अहाँ एक बात जानलहु बंगलोर से अगर ट्रेन से जायम तऽ ओ जितना पैसा लागै छै ने तऽ उतना मे अहाँ एक दिन मे हवाई जहाज से वहाँ पहुँच जायब उतना पैसाक के अन्तर होकै छै बंगलोर जाइस तऽ अहाँ जे तीन दिन
तरोब ई कहै छै तरु ई कहै छै कि हम छ तीन दिन लागे छै ट्रेन से ते पैसा उते ह लगे छै। और प्लेन से जाय छै। ते पैसा ओतो लगे छै। तऽ टाइम छै। तऽ प्लेन ही बच छै तऽ तब त त पटना तऽ ट्र्रंगलो के
हँ ई तऽ बात अहाँ सही बोलै छी। काहेकि यहाँ से फर्स्ट ए सी के टिकट ने खूब महग छै। मानलू कि साते हजार छै। तऽ सात हजार ट्रेन के टिकट छै। ऊपर से ओहिमे तीन दिनक के खााय पियए के मानलू हजार रुपआ तऽ उह आठ हजार पड़ जाइ छै। अगर पटना से बंगलोर के हवाई जहाज के भी दाम देखू छै, तऽ आठ से नओ हजार पड़ै छै।
तऽ ठीक बात रह बात तऽ सही कहै छै। तऽ हम प्लेने से जाइ छ। ठीक बात छै। तऽ हम बादमे कॉल करै छी।
ठीक छै। तऽ अहाँसँ बात कर कऽ हमरा खूब नीक लागै छै।